झूलेलाल, जय झूलेलाल हा कहिड़ा हाल अथव तव्हांजा? तव्हां किथां पिया ॻाल्हायो? मां बि उज्जैन मां पई गाल्हायां मां उज्जैन में महाकाल सिंधी कॉलोनी में रहंदी आहियां तव्हां? अच्छा, अच्छा सही आहे अंऊँ ॿियो तव्हां छा कंदा आहियो?
हा मां हिकु हाउस वाइफ ई आहियां घर में ई आहिंया हा तव्हां छा कंदा आहियो?
मां सि मां सिंधी सिखांदी आहियां अंऊँ डांस टीचर आहियां अंऊँ इनजे अलावा बाक़ी ईअ शौशल वर्क वग़ैरह कंदी आहियां
अच्छा, अच्छा त तव्हां सां ॻाल्हाइणु ॾाढो ख़ुशी थी, तव्हांसां ॻाल्हाइण
हा ॿियो तव्हां ॿुधायो छा ठाहियो अथव अॼु?
अॼु अॼु ठाही आ गुआर जी भाॼी ठाही आ मां मुंहिंजी सस खे ॾाढी वणंदी आहे त हिन करे।
अच्छा तव्हांजे घर हा तव्हांजे घर घणा माण्हू अथव।
ह मुंहिंजे हसबैंड। मां मुंहिंजा ॿ पुट आहिन मुंहिंजी ससु मूंसां गॾु रहंदी आहे।
अच्छा अचछा त ऐं। ऐं मां मां बि मुंहिंजो। बबू आहे गुड़िया आहे हसबैंड आहिन। सुबुह जो स्कूल वेंदी आहियां। ऐं गुरुूद्वारो गॾु मिलंदो आहे त वेंदी तव्हां वेंदा आहियो गुद्वारे।
हि गुरुद्वारा श्री गंज वारे में।
अच्छा अच्छा। हा हा कॾहिं कॾहिं ॾाढो घट। अच्छा ॿियो तव्हां ॿुधायो। ॿियो तव्हांजी हॉबी छा आहे या तव्हांखे छा सुठो लॻंदो अथव। तव्हांखे छा सुठो लॻंदो अथव। सोमारो गलाए ता सुठा आ पो पाड़ गलाए ता सगू। अच्छा। पाड़ - - कुकिंग में वधीक इंटरस्ट अथव। कुच बिना सजी वदो। अच्छा अच्छा।
अच्छा तव्हां छा ठाहिया अथव अज रोटीअ में।
हा - - अॼु मां हुनजे थाई चवलनि जी भाॼी थाई हुई। छा चवंदा ऐं भिंडी जी।
अच्छा।
हीआ।
ऐं तव्हांजा ॿार ईअं कहिड़ी क्लास में आहे वॾो वारो पुट तव्हांजो बबु '
उ इलेवंथ में इलेवथ में पीसीम घ - - हू न गुड़िया मुंहिंजी सेवेंथ में तव्हांॼो - -
अच्छा मुंहिंजो वॾो वारो पुटु यानी की ट्वेल्थ में आहे।
अच्छा अच्छा। इ - -
ह - -
अच्छा अच्छा बस कहिड़े स्कूल में कहिड़े। स्कूल में अन् - -
असां हाणे ता सा ज़रूर मिलंदासीं।
बिल्कुल बिल्कुल कहिड़े स्कूल मे आहिन?
दिल्ली पब्लिक स्कूल में आहिन।
अच्छा दिल्ली पब्लिक स्कूल में आहिन। अच्छा अच्छा असा उ वर्ज़न मेरी मे अन - - ॿार मां ख़ुदि अवंती में आहियां। हा मां स्कूल में बि - -
डांस बि सेखारींदा आहियो सोशल वर्क बि आहियो।
अच्छा अच्छा न न उहो - - करे वठंदी आहियां, तव्हां बि जुड़ी वठो मूंखां त त्हां बि ताईं बिल्कुलु- बिल्कुलु ॼी ह अच जो मिलंदासीं पाण। हा ॿियो तव्हां उज्जैन में आ, अॼुकल्ह रस्ता केॾा ख़राब थी विया आहिनि।
तयारी थी हले न। उज्जैन में
हा मां त ख़ुदि हींअर ट्रे- चारि रस्ता मटे करे किथे वञां पई।
अच्छा- अच्छा न हू स नसला करे थी न बढ़िया, यानी की न थोरो स नसला
हा बारिश बि जीअं कल्ह बि घणी
करं ता न यारी करि